नमस्कार आइये हमसब जंगलक बीच बनल विशाल जूलॉजिकल पार्क घूमे जायब तऽसँ बहुत आनन्द भेटत
हँ मित्र हमहुँ बहुत प्रोत्साहित छी एके तहाँ एते अनेक प्रकारक जीव जन्तु देखबाक अवसर भेटत
चल जल्दी निकलि जाइ नहि तऽ पारक भीतरसँ स्थान आदिमस देखबाक समय कम पड़ि जायत
ठीक करलूं एकदम बिलकुल सही हम अपन पानीके बोतल आ आवश्यक सामान सेहो संग लए लेलहुँ
देखू पार्क मुख्य दवा कतेक सुन्दर ढंगसँ सजेलो गेल अछि
वस्तवमे एतय प्रवेश करिते प्राकृतिक अद्भुत वातावरण मनके प्रसन्न कए दैत छथि
चारू कात हरियर गाछ वृच आ पकछीक मधुर आवाज सुनाइ पड़ि रहल अछि
एहन वातावरण शहरक भीड़ भाड़स बहुत अलग आ शान्तिपूर्ण लगैत अछि
देखू सामने सूचना पट पर पार्क समपूदन नक्शा बनाओल गेल अछि
नक्सा देखी के हमसभ अपन भ्रमणक योजना बना सकैत छी
चलू पहिने सिन्हक बड़ा दिस चलैत छी
हँ सिंघक जङ्गलक राजा कहलक जाइत अछि आ हम ओकरा नजदीकन सँ देखय चाहैत छी
वाह देखू सिंह कतेक गरवंश आराम केस रहल अछि
ओकर विशाल शरीर आ तेजस्वी चेहरा देखिके सहायक अनुभूति होइत अछि
सूचना पत्रपर लिखैत अछि जे सिंह दिनक अधिकांश समय विश्राम करैत अछि
हँ मुदा शिकारक समय ओ बहुत फुर्तला आ शक्तिशाली भए जाइत अछि
आब चलू बाघक क्षेत्रक दिस बढ़ैत छी
बाघक सुन्दरक धारीदार शरीर सचमुच आकर्षक केन्द्र होइत अछि
देखू बाघ धीरे धीरे टहलत अपन क्षेत्रक निशिक्षण कऽ रहल अछि
ओकर चल ढालमे आत्मविश्वास विफट देखय पड़ैत अछि
आब हम सब अधिक बड़ा लग पहुँचल गेलु
हथीधारीक समभसँ पैघ स्थलीय जीव मानल जाइत अछि
देखू छोट अधिक बच्चा पानिसँ खेलत बहुत प्यादा लागत अछि
सचमुच ओकर नटखट व्यवहार सब दर्शनक ध्यान आकर्षित क रहल अछि
अधिक सू्ग कतेक उपयोगी होइत अछि
हँ स सु भोजन उठबैत पानि पीबैत आ अनेक कार्य करैत अछि
चलू आब जिरापमदेखियए चलैत छी
जीरफक लम्ब गर्दन प्रकृतिक एक अद्भुत उपहार अछि
देखू ओ उच गाधक पात आराम से खा रहल अछि
अन्य जीव जतय नहि पहुँच सकैत अछि ओतय जीराब जहाज पहुँच जाय छी
आब हमसभ हृदनक समूत लग आबि गेलहुँ
हेरनोक् चपलता आ सौन्दर्य सदखन क के आकर्षित करैत अछि
देखू कतेको हिरण एक साथ मैदान में दौड़ रहल अछी
एहन दृश्य देखिके मन बहुत प्रसन्न भइ जाइत अछि
सामने जेबला सेहो देखाइ पड़ि रहल अछि
ओकर कला सफेद धारीदर शरीर दुरस्त बहुत सुन्दर लागैत अछि
आब चलू भालूक क्षेत्रक दिस जायल छी
भालू अपन भारी शारीरिक बाबजूद बहुत रोचक जीव होइत अछि
देखू एकटा भालू गाछक लग बसल भोजन खा रहल अछि
दर्शक सभ गूढ़ गतिविधिक ध्यानसँ देखैत छथि
आब हमसभ बन्दरक क्षेत्रमे पहुँचि गेलहुँ
बन्दरक सभक उछलकूद देखब सदखन मनोरञ्जन होइत अछि
देखू एकटा बन्दर घाससँ दोसर गाछ पर छलाङ्ग लगा रहल अछि
ओकर फुर्ति आ सन्तुलन अद्भुत लगैत अछी
छोट बच्चासभ बन्दर देखिक के बहुत खुश भए रहल अछि
हँ बन्दरक सरारत सक मनोरञजित करैत छी
चलू आब पक्षी अनुभव में जायल छी
एतय अनेक रंग बिरंगे पंछी देखबाक अवसर भटेैत
देखू मोर अपन पङ्ख फैलाक निित्र करि रहल अछि
मुरुख सौन्दर्य वास्तव अद्वितय अछि
तोतासभ सेहो बहुत सुन्दर देखएल पड़ैत छथि
किछु तोताऽ मानव आवाजक नकल सेहो कऽ सकैत अछि
एतै लल्लू बाज आ चील से हो राखल गेल अछी
ई सब पचम प्राकृतिक संतुलन बनबा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छथि
आब जल चर अनुभव दिस चलू
हाँ एते विभन्न प्रकारक माछ आ अन्य वन्य जीव देखबाक रोचक रहत
देखू विशाल एक बे बे रमें संङ्ग बिरङ्ग मारछ तैरि रहल अछि
पानिक भीतरक संसार सेहो बहुत सुन्दर होइत अछि
एतऽ कछुआ सेहो अछि
कछुआ अपन धीमी चाल के लेल प्रसिद्ध अछी
देखू मगर मच्छर शान्त भैल कद पानि किनार पर पड़ल अछि
मुदा वास्तव मे एगो ई बहुत खतरनाक शिकारी होइत अछि
पार्क में जीव जन्तु सभक बारे में शिक्षा देबाक उत्तम व्यवस्था अछि
हाँ प्रत्येक बारह के सामने जानकारी लिखल गेल अछि
एहन पार्क बच्चा शावक ज्ञान बढ़बा में सहायता करैत अछि
एकर माध्यम सँ लोक जीव जन्तु सभक महत्व बुझैत छथिन
जङ्गल आ वन्यजीव सञ्चालनक सन्देश से ओ एत देेल जाइतइत छी
पर्यावरण विचैन में नहि हम सभक कर्तव्य अछि छी
देखु कर्मचारी सब जीव जन्तु के देख भाल बहुत ध्यान सच करत छथि
स्वास्थ्य वातावरण जी मे सब बेहतर जीवन व्यतीत करैत छथिन
आब हम सभ विश्राम क्षेत्र में किछु देर बेसी जाई छी
बहुत नीक विचार अछि घुमैत घुमैत किछु थकन भए गेल अछि
एतय बैसल बैसल पत्नी कऽ सुन्दर दिशयक आनन्द लैत छी
चारुकत हरियाली देखै के मन शान्त भए जाइत अछि
पार्क स्वछता सेहो बहुत पसानीय अछि
दर्शनक सभके सेहो स्वच्छता बनेने रखबाक चाही
आब फेर घुमाबाक यात्रा शुरू करैत छी
अहाँ एखन बहुत किछु देखब बाकि आछी
सामने गेड़ेडाक बड़ा अछि
गेंडाक मोट चमड़े ओकर रक्षा करैत अछि
ओ बहुत शान्त देखाई पड़ैत अछि
मुदा खतरा महसूस होइ पर बहुत आक्रमण से भए सकैत अछि
एत ददियाली घोड़ा सेहो अछि
ओकर भारी सरीे पानी मे आरम सन से तैरी सकैत अछि
दशक सब ओकर बहुत रुचिसँ देखैत छथि
ईजीव वास्तव में रुप कचक अछी
परक मे बच्चा सब लेद विशेष शिछन कार्यक्रम सेहो होइत अछि
एहि प्रकार कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाब मे सहायक होयत अछि
देखू गइड लोकनि अपनासभके जानकारी दऽ रहल छथि।
सही कहलहुँ। जानकारीसँ भ्रमण उपयोगी भऽ जाइत अछि।
एतय फोटोग्राफी लेल सुन्दर स्थान सेहो अछि।
प्रकृति प्रेमीसभ लेल ई स्वर्ग समान अछि।
हम किछु तस्वीर अस्मित सदो किछु कीनि रहल छी।
भविष्यमे ई तस्वीरे यात्राके याद करयमे सहायता करत।
आब साँपघर देखबाक इच्छा अछी।
हँ, विभिन्न प्रकारक साँप देखबाक, ध्यानपूर्वक रहत।
देखू, कतेको प्रकारक बिस्तर आ विभिन्न साँप एतऽ देखाओल गेल अछि।
जानकारी पढ़िकऽ डर कम आ समझ बढ़ैत अछि।
एतऽ रोजगार सेहो अछि।
हँ, ओकर विशाल आकार देखिकऽ लोक आश्चर्यचकित भऽ जाइत छथि।
परिसरमे सुरक्षा व्यवस्था सेहो बहुत मजबूत अछि।
सुरक्षा रहलासँ दर्शनक निश्चिन्त भऽ कऽ भ्रमण करैत छथि।
हमसभ बहुत किछु सीखि रहल छी।
हँ, ई यात्रा मनोरंजन संग शिक्षा सेहो दैत अछि।
ह। प्राकृतिक संरक्षणक महत्त्व आब आओर स्पष्ट भऽ रहल अछि।
वन्यजीव बिना पृथ्वीक सन्तुलन बिगड़ि सकैत अछि।
आओ, पाठकक अन्तिम भाग दिस चलू।
समय कतेक जल्दी बीति गेल, से पता नहि चलल।
एतय एकटा सुन्दर कृत्रिम झील बनाओल गेल अछि।
झीलक किनार बैसलापछि दृश्यके आओर सुन्दर बना रहल अछि।
हवा सेहो बहुत शीतल आ सुखद लगैत अछि।
प्राकृतिक सान्निध्यमे समय। बितेनाइ स्वास्थ्य लेल लाभदायक अछि।
देखू, सूर्य धीरे धीरे पश्चिम दिस झुकि रहल अछि।
साँझक दृश्य प्रकृतिक सौन्दर्य। ओ आओर बाहर रहल अछि।
आजुक भ्रमण वास्तवमे यादगार रहल।
हमहूँ एहन अनुभवक बहुत दिनसँ प्रतीक्षा कऽ रहल छलहुँ।
विभिन्न जीव जन्तुके नजदीकसँ देखब बहुत रोचक लागल।
प्रत्येक जीवक अपन विशेषता जानबाक आनन्द भेटल।
बच्चासभके एहन स्थान अवश्य घुमय आबयक चाही।
ताहिसँ हुनकर ज्ञान आ प्रकृतिक प्रति प्रेम बढ़त।
पार्क। प्रशासनक प्रयास प्रशंसनीय अछि।
हँ, जीव जन्तुसभक देखभाल बहुत नीक ढंगसँ होइत अछि।
हम फेर कखनहुँ एतय आबय चाहब।
हमहुँ परिवारसँगे फेर जा आयब चाहब।
ईहाँ भ्रमण जीव नव्हे सकारात्मक। ऊर्जा भरि दैत अछि।
प्रकृतिक संग समय बितेनाइ मानसिक शान्ति दैत अछि।
आब निकास द्वारक दिस बढ़ैत छी।
चलू, ई मधुर अनुभव सदिखन याद रहत।
हम बहुत सुन्दर तस्वीर आ स्मृतिसँग लऽ जा रहल छी।
हम सेहो एहि यात्रा से बहुत किछु सिखलौ
जीव जन्तु समबक सजनन लेल हम समके जागरूक रहबाक चाही
पर्यावरणक रक्षा भविष्यक पीढ़ी ले लेल आवश्यक अछि
जंगल आ बजनबी पृथ्वीक अमूल्य धरोहर छथी
एहि धरोहर के बेचेनाय हम सबक जिम्मेदारी अछि
आजुक दिन बहुत आनन्ददायक रहल
हँ हमरा बहुत खुशी भेटल
जूलॉजिकल पार्क बर्धमान वास्तवमे ज्ञानवर्द्धक रहल
आ मनोमोहन मनोरंञ्जनक दृष्टिसँ सेहो अत्यन्त उत्कृष्ट रहल
आब घर लौटबाक समय भेल गेल अछि